हेलो
हँ चाची गोर लगै छी
खूबसँ भागवत्ती खुश रहू ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हँ हमसभ तऽ ठीक छियै
खाना पीना बनाालेलो ने
हँ बना लेलहुँ
अच्छा कीसभ बनले हँं ये
सब्जी बनेलहुँ हेँ कटहरके आर रोटी रोटी बनेलहुँ हेँ
अच्छा कटहरके तरकारी कोना बनेलहुँ
बनेलहुँ उएह कठहरके पहिले उबालि लेलहुँ फेर ओकरा कड़ाहीमे तेल दऽ कऽ ओकरा तरि लेलहुँ फेर तऽखन प्याज त्याज सभचीजके पेस्ट बना कऽ लहसुन मिर्चाइसभ सभचीज दऽ कऽ
ओकरा अहाँके पीस दियौ सिलौटपर
अच्छा हँ सिलौट परका पीसल बड्ड नीक होइत छै मसाला सिलौट पर जे मसाला पीस दियौ तऽ ओ बढ़नीक होइ छै मिक्सी तिक्सी लोक नहि ओतेक इस्तेमाल करै छथि अपन ई बढ़िआँ रहै छै सिलौटेवला हँ
बेसी सिलोट ल यूज होइ छै ने
हँ कोनो भी तरकारी किछो बनैत छै तऽ उएह कहै छथिन जे सरिसोए पिसायल तऽ ओ सिलौटेपर पीस लिअ आरामसँ तखने करू से बढ़िआँ रहै छै
हँ हँ कनी स्वादो नीक आबैत छै
हँ तऽ जीर मिर्चाइ सेहो पीस कऽ देलियै
हँ सभटा ओहीमे पीस कऽ तकर बाद फेर लोहिया मे अहाँके तेल दऽ देलियै फेर जीर दऽ देल िय सुखल मिर्चइ द देलियै सुखल मिर्चइ ा देलाके बाद ओहिमे अहाँके तेज पत्ता देलियै तकर बाद उएह सब जे पीसने छलहुँ हेँ सिलौट पर ओकरा अहाॅं ओहि मे भुज क लोहिया मे आ फेर तकर बाद ओ कटहर के खसा तऽ तखन ओकर तरकारी बनेलहुॅँ
उसनल छले हे उसैन कऽ रखने हे रही कटहर के तऽ भूजल बेसी नहि पड़ल हए तऽ अपन उसनल तऽ छलै हे
उसानेऽ पहिले ओकरा तरििकऽ राखि लेने छलहुँ हे
हँ तैं कहलहुँ हँ हँ तहन तऽ आओर बेसी नीक रहै छै छै जल्दी बनि गेल होयैत तरकारी आ स्वादिष्ट सेहो भेल हैत
हँ हँ स्वादिष्ट भेलै
नीक तरकारी बनेलहुँ अहाँ यै आउ आउं
आइब जाउ एखने बाबूजी सबके खाय ले देलियनि हे एखने ओ सब खा रहल छथि
अच्छा हँ अपना सब मिथिलाञलमे छहे जे पुरुष पातसँ पहिले खेनाइ खा लै छथिन तखन अपने लोकनि सब खाइ छियै
हँ हँ हँ तऽ आ बाबूजी सब खा लेता तऽ तकर बाद आब हमसभ खायब
बाह बड्ड सुन्दर
अहाँ की बनेलहुँ
हम तऽ बनेलहुँ हेँ अहाँके अथी बनेलहुँ हेँ अरिकोच बनेलहुँ हेँ अरिकोच के के तरकारी अरिकंचन जे अपना सबके मिथिला मे बनै छै
हँ हँ ओकरो तरकारी बड् नीक होइ छै
हँ हँ ओकरा काटि कऽ ओकरा जे छै से कचरी जेना तैर कऽ आ तखन ओकरा सरिसो मिरचाइ ओहिना जहिना हम मसाला पिसलहुँ हेँ सिलौट पर तहिना हमहूँ मसाला सिलौटे पिसलहुं हेँ आ तखन ओ बनेलहुं हेँ ओ आम के महीना छै कि ने एखन तऽ आम देलियै खट्टा मे ओना तऽ आमल दै छै छिये एखन त अपने आम छैहे त आमिल बाद ले बनेलौ जे बाद में कखनो जरुरत परत तै देबै आ तातकाली खटगर आमे देलियै या जे बढ़िया बनल छलै एकदम खूब सुंन्दर
हँ आम दऽ क कनि स्वादो नीक होइ छै
हँ हँ बड्ड नीक बनलै एकदमसँ सएह सब बनेलों हे रोटी बनेलों हें आ साग के कचड़ी सेहो बन देलौ हँ मिरचाइ तिरचाइ कनि दऽ देलियै तऽ ओहो बड नीक बनल त आउ ने तऽ कनी काल जे छै से हमहूँ अहाँ ओहिठाम आबि जायब ओतय खाना पीना खा लेब अहूँ एतय आबि जायब
हँ मिथिलाके तऽ सभसँ बड़का प्रसिद्ध छै सागे हँ ह
हँ हँ आ एहि पर से इहो कहत ने ओ कथी कहै छै किछु खानन लेल किछ मोटरी ब लऽ क बिदा भऽ जायब कनि कनी खेनाइ दुनू गोटा जे सब लोक जेहो घरमे सभ छथिन से सभ खा लेथिन अपन
हँ
ठीक रहतै तखन सएहसभ पाबनि तिहार सेहो अबयवला छै कतेक रङ्गके पाबनि तिहारसभ आबै हैत अपना सभके व्रत तिहार हमरा तऽ काल्हिओ एकटा व्रत रहत पचायके व्रत रहतै तृतीयावला हमसभ चारि टा करै छियै ने गौरीके व्रत तऽ ओहो काल्हि व्रत रहत हँ फलाहारे करै छियै इएह सब ओहिमे इएह छै अच्छा काल्हि बेग बला सोम हमहुँ केने छलहुँ हेँ सभटा तऽ नीके नीके अपना सभके मिथिला हँ अपना सभके मिथिलाञ्चलमे सभ दिन किछु ने किछु पाबनि तिहार सभदिन होइत रहै छै व्रत तिहार सब करहे पड़े छै
हँ हँ
तैयार तैयार सेहो होउ अपन सभटा श्रृंगार करू जे अपन सभके के महिला सभके छै सभगोटा पाबनि तिहारमे करै छथिन इएह छै ने जे सभटा तैयार तैयार भऽ कऽ आओर तखन गौरी पूजा करू ताकि अहय बात बनल रहै हँ त जे अपना अपनासबके अपन पूर्वज सिखेलखिन वएह अपनो सब करै छी आ वएह चीज करैत रहब ताकि आब जे आगूके पीढ़ीसभ छथि पीढ़ी बाइ पीढ़ीसभ बनल रहतै अहिना सब सिखैत जेथिन अहिना सब पाबनि तिहार करैत जेथिन
हँ
तऽ आओर नीक लगतै ताहिआरे आओर सभ कहियौ आओर कोन व्रत करै छियै अहाँ
आर तऽ एखन आब सावनमे हैत
हँ हँ सावनके हँ हँ ओहो हैत साावन मे सोमवारी त हए ओहोमे अपना सभ की कहै छै मन्दिर ओतय जायब सभगोटाए कहियो ग्रेजोशर बाबा स्थान चलि जायब कहियो नीलमण बाबा स्थान चलि जायब पूजा पाठ कऽ आयब अपनासभ आ पीपर गाछ तर पूजा सेहो होइ छै ने
हँ हँ कइल गेल रही पिपर गाछ तर
काल्हि हेँ ओतय गेल छलउ हेँ पूजा पाठ करय लेलए बड्ड नीक लागल
हँ हमहु सभ गेल रही पीपर गाछ तर भोरे भोर हँ ओहिठम भोला बाबा रहै तऽ भोला बाबाक के पूजा कऽ लेलहुँ पीपर गाछके बाद
बाह बड नीक केलउ केना की नैवेद्य केँ जग द दइ छियै
नवेद सोमामाइके द देलउ
अच्छा तऽ कए ठमन दै छियनि दू जगह दै छियनि
हँ दू जग द देलौ सोमामाइके
अच्छा आ घुमलो जाइ छै आकि नइ सावन वला सोम मे घूमल जाइ छै ओ जे
इहै बेरहे वला में घूमल जाय छै
बेरहे बला
हँ हँ ई सोमामाय के व्रत में घूमल जाय अहाँके जतै बेर इच्छा होइया जते बेर इच्छा हुइए एगारह बेर एकैस बेर एकावन बेर बेर एकसौ आठ बेर अहा के जते बेर इच्छा होइया
एल्म्प जल लऽ कऽ आ कि किछो फल लऽ कऽ
एखन आमके मौसम छै ने कथी भेलौ तऽ आम लऽ लेने रही आ आमे लऽ कऽ घुमि लेलहु बौआ सब छोट छोट अइछ त तइ लऽ बेसी बेर नइ घुमलियन हम हम ईकैस
आपना सभके इहो भेलै की आब आब कते भगवान अहिना सभके आ एहि बात बनेने रहथिन आशीर्वाद देने रहथिन सोमामाई आ अपना सभके इहो छै ने जे घरो के काज भऽ जाइ छै अहाँके तऽ बौओ सभ छथि तऽ ओहो भऽ जाइया सभटा चीज ध्यान रखनाइ घरोके काज
हँ हँ बौआ सब सुतले रहै तऽ बौआ सबके सुतले छोइर तऽ हुनकर बाबूजी ला तखन गेल रही मन्दिर
नीक केलउ एक नम्बर तऽ कियकि बच्चासब उठ जाइ छथिन तऽ ओहोसभ हमहूँ जायब हुनको सभके नहाउ सोनाउ तैयार करू
हँ हँ ताबयमे सूर्य भगबान उगि जैतथिन तऽ फेर पूजा केना करितउ आ सोामा माइके पूजा तऽ अहाँके सूर्य भगवान के उगा स पहिले होइत छनि
अच्छा हँ
हँ ओना तऽ अहाँ भरि दिन कऽ सकैत छी जखन करब तखन ठीके छै लेकिन मतलब नीक पूजा प्रसिद्ध पूजा सूर्य भगवान के उगह सब पहिने भऽ जाय
आ सेहो आ धियापुता छोट रहैत छै तऽ अपन बच्चा सभ सुतल छलथि तऽ अपन जा कऽ पूछ जाक एलो
हँ हँ सवेरे अपन नहा सुना लेलहुँ आ हुनकर बाबूजी लग बौआ सभ के छोड़ि कऽ अपने चलि गेलहुँ बहुत े रहथिन स्त्रागन बहुत रहथिन
हँ सभ तैयार भेल रहैत छथिन नहि धाषा केने रहैत
हँ पैर रंगने रहलहुँ नवका लहठी पहिर लिय आ नवका ओतका साड़ी पहिर लिअ
अहाँ कोन साड़ी पहिने रहियै
हम हरियरे कलरके पहिरने रहियै सुमइ रहथिन ने
अच्छा हँ हमहूँ काल्हि हरियरे रङंगग के साड़ी पहिरने छलहुँ
हँ
आ ओना सावनो में आब तऽ हरियरे हरियर ओहोमे तऽ हरिअरे हरिअर चूड़ी काँच वला चूड़ी हँ ह बिकायल आयत तऽ हमरो ठमा भेज देबै हमूँ की ने लेब अपन हरिअर चूड़ी अगर आयत ने बिकाइ लए तऽ ओ लऽ कऽ जे अबै छथिन पथिया आमे ओर सब बेचै लए नहि अबै छथिन चाची सब जे रहै छथिन उम्हर हँ हँ जे कहल जाइ छनि तऽ ओ हुनका पठाए देबनि तऽ हमहूँ अपन हरिअर चूड़ी कीन लेब अहूँ कीन लेब सभगोटा हरियर चूड़ी पहिर कऽ सावन में जायब
हँ हँ हँ सावन मे पूजा भ
भोला बाबा के पूजा कऽ आयब अपन
हँ ओहोमे भोरे भोरे उठि कऽ जे स्नान ध्यान कऽ कऽ जे चलि जाउ मन्दिर तऽ ओहोमे बन
तऽ नीक रहैत छै रौदा कतेक भऽ जाइत छै रौदा में तऽ एकदम अहाँके चलो नहि होइ छै आ दोसर अपना सब त अहाँ के मंदिर जे जाइ छी तऽ चप्पल पहिर के तऽ नहि आ पैरो पकैत रहै छै सेह ने आ पैरो पकैत रहैत छै केना जायब नहि जायब बड्ड दिक्कत भऽ जाइत छै
हँ
ताहि दुआरे सबेर सकाल जे चलि जाउ तऽ नीक रहैत छै तऽ आब जे जायब ने तऽ हमरा अहाँ जे छै से अपने उठब चारि बजे तीन बजे भोर में जखन उठब हमरो उठा देब तऽ हमहूँ जे छै से जल्दी से नहा तैयार भऽ जायब तखन अपना सभ सघेआरो जायब तऽ आ ओर नीक लगतै सभ बेर जेना जाइ छी तहिना फेरो चलब
हँ हम बौए दुआरे अपन सबेरे चलि जाइ छी जे बौआ सब अपन नहि उठात
हँ हँ ओहो सब फेर तंग करऽ लगथिन कहथिन हमरो ई कपड़ा पहिरा य मम्मी एना कऽ दिय एना कऽ दियअ तखन त दिक्कत भऽ जाइ छै अपने तैयार होके बच्चा के देखू तऽ अपन पहिले पूजा कऽ अबै छी सेहो बड्ड नीक करै छी
हँ तकर बाद अपन एलहुँं तऽ घरमे अपन चाह सभ बनेलहुँ सभके दै छियनि तखन अपन घरमे जे काज रहल से सभटा अपन कऽ लेलहुँ
तऽ चाहे पीबैत छी ने कॉफी नहि ने पिबैत छी
नहि नहि
चाय पीबै छियै आब तऽ गर्मी आबि गेलै गर्मी मे आ दऽ क नहि देब की दै छियै
आद नहि दै छियै एखन तुलसी पात दऽ दै छियै गर्मीमे
अच्छा तुलसी पात अच्छा नहि इहो नवका चीज सिखलहुँ हेँ अहाँसँ नहि हमसभ आद जाड़मे दै छियै नहि नहि बनबैत छी अहाँके जाड़मे तऽ अहाँके आद दऽ दैत छियै आ गर्मीमे अहाँके ओहिना बनबैत छै बड्ड गरम लगैत रहैत छै ने
नहि कनि कह जे दऽ देबै ओहिमे तुलसी पात तऽ बड्ड नीक चाय बनत
ह सभ तऽ दूधबला चायमे दै छियै कि ई बला जे बनबै छियै नेेबोबला से सभबलामे
दुनूमे दऽ देबै
अच्छा तऽ तुलसी गाछ अछि अहाँके एम्हरो आम्हर
हँ बहुत अछि
वाह त तऽ बड़ सुन्दर बात छै रहबाक चाही ई सभ नीक रहै छै पल--हवा सेहो बड़ नीक होइ छै तुलसी ई माता के अपन